हँ। हँ। हँ-हम ठीक छी। अहां ठीक छी?
हँ कतऽसँ छिअहाँ?
हम बिहार स छी। अहाँ कत्तसँ छी।
बिहारमे कत्तऽ? कोन जिला? मधुबनी, दरभङ्ंगा
हम मधुबनी जिला गाँव के नाम चौरीस। हम चौरीसँ बाइज रहल छी।
और केह्न छी?
आर अहाँ कतऽसँ बजै छी?
दरभंगा स-
अहाँ दरभङ्गासँ बजै छी?
हँ।
ओ, आरो तऽ कहिया स जुरलौ हं अइ पर?
परसू स।
परसू स, हमहुँ परसुए स जुड़लौं हैं। के छाइ?
अऽ खाना पीना भऽ गेल?
हँ, खाना, कि नाम छौ? नाम कि छलैयैऽ? खाना पीना भऽ गेलै, आर बताऊ? आर बताउ? अहाँके खाना पीना भऽ गेल?
हँ भऽ गेलै, के सब गोटे छी? इ बहुत हल्ला होइयाऽ।
कि कऽ हँ, कहू अहा-अहाँके खाना पीना की भेलाऽ?
दाइल, भात, सब्जी, और की?
और हमर खाना भेलैऽ भात, दाइल, परवर आलू के सब्जी।
हँ, उहैऽ होइते छै एखन, की करबै? गर्मी बहुत
हँ, आइ हमर हेतऽ बरम पुजा छलैयैऽ।
हँ, आइ ब्रह्म पूजा छै, हँ।
हँ तऽ एखने हम ऐनौं हैं देख सुइन क, आब कुमांइ खुऐतै।
हँ।
हँ।
हमरा सब के उम्हर रैब दिन छै।
कथी?
हमरा स उम्हर रैब कऽ छै बरहम पूजा।
अहाँ सबके रैब क अई?
हँ।
ओ, हमर सबके आइये छलैयैऽ।
ह्म्म, चलू, घर में के सब छैथ?
घर में हम छीयै। हमर मम्मी छै, हम तीन भाय बहिन छियै, हमन दादी छाइ। और हमां पप्पा, दादा, चच्चा चाची, दूगो हमर चाची के बौआ बाहर रहे छै, असाम में। आ हमहुँ सब बाहरे रहे छियै, हमर एग्जाम छलै न तऽ हम एलियै यैऽ।
कथी के एग्जाम छल्ला?
नाइन्थ के।
ओ नाइन्थ में छियै एखन अहाँ?
हँ-हँ अखन नाइन्थ में छी।
ओ।
अहाँ-अहाँ के शा-अहाँ शादीशुदा छियै?
हँ।
अऽ, अहाँके बौवो अइ?
हँ, दू गो बौवा छ
कथी छै बौवा कि बुच्ची?
बौवा।
दुनू?
हँ।
की नाम छै बौवा के?
मानस, रियानस।
ओ, अच्छा नाम छै।
रह हँ कहियौ न।
अहाँ दरभंगा स कत स बजै छियै। दरभंगा मे?
लेहेरियासराइ।
रहरिए ओ रहरियासराय।
हु
ओ आर बताउ? हमर जे दादीमा छै न, ओतै के छथिन।
ओ
और ब ताव की हाल समाचार?
ठीक छै। सब बढ़िआँ।
इम्हरो सब बढ़िया छै।
चाय ई सब भऽ गेल। चाय पिबै छियै?
नै, हम चाय नै पीबै छि।
मम्मीसभ पिबैत हेता न अहाँके?
ह - ह मम्मी सब पीबै छै।
अहाँके बनबऽ आबैत हेत?
हँ पप्पा एखन उ बाहरे छथिन कहियो क आबै छथिन छ महीना साल पर।
और अहाँ पैघ छी कि छोट, भैया सब पैघ छैथ?
भैया एगो पैघ छै, हम बिचली छियै।
ओ, आ दीदीके बियाह भ गेल? अहाँ स पैघ बहिन छै, कि भाय?
भाय छै, हम दू भाय छीये, अरे एक हम अपने अकेली छियै।
बहिन।
हाँ अकेले बहिन छीयै हम।
चालू बढ़िया ये।
तो सबस बड़का भाय छै, फेर हम छी, फेर छोटका भाय छै।
तऽ भाय भाइजी के बियाह भऽ गेल ये कि नहि?
नै - नै - नै ट, टेंथ मे छथिन एखन टेंथ के एग्जाम देथिन।
ओ
ह आर कहु अहाँके बौआ सब कतेक में अय?
हमर बौआ एखन एगो प्लेमे।
आर एगो?
एगो तीने साल के ये ओ अखन स्कूल नै जाइये।
ओ तीने साल के छै त केना जेतै।
हूँ
आ हँ और कहू?
ठीक छै। ठीक छयै।
हैए हँ सोब ठीक छै।
ह ए।
और कहू।
आओर सब बढ़ियाँ छै खाना पीना कीसब खेलउ।
खाना भात दाइ आलु परवलकते सब्जी।
अहाँ अपने बनबैत छि कि माँ बनबैत छैथ।
कखनो काल क हम बना दै छि नय त माऐ बनबै छथिन।
ओ। अहाँ उपास करै छि सोमवारी।
हँ हम सोमवारी कोरै छी तीन तारीक स अय शुरू।
हँ, सक्रइत सँ बीसे तारीकसँ या।
हाँ।
त अहाँसब कोन सब कोरै छि सक्रइत आ पूर्णिमा।
सकराइते कोरै छियै।
तन त बीसे तारिकसँ ना करबै।
हाँ। ओर,,
ह माँ सब कहाँ छैथ।
माँ बाहर मे छै बात करबै की।
करबैय।
ऐ ह आर कहु कि हाल समाचार एखन कतअ छी।
दरभंगे।
ओ सासुर में कि नहियर मे छी।
नैहियर एखन नय गेलियै आब जेबै दुर्गा पूजा हमरा सभके गाँवमे होय छै।
ओ हमरा सबके जन्माष्टमी होइ छै अपन गाँवमे, बड़ धूम धामसँ, झूला तूला सब लागे छै जन्माष्टमी में कृष्णा जी के जनम होय छै।
हमरा सबके जन्माष्टमीयै होय छै। दुर्गो पूजा होय छै। गणेशो पूजा होय छै सब किछ मे मेला लागे छै।
अहियो ठम होय छै गणेश जी के पूजा, पंडौर मे होइ छै फेर, दुर्गो पूजा होय छै पडौल में फेर गरमाष्, जन्माष्टमी त अपने गाँवं में होइ छै फेर सरस्वतीे पूजा अपने गाँवं मे, छै फेरो काली पूजा सै ओदाय मे होइ छयै।
तहन त बढ़ियाँ यए नीक लागैत हैत।
हँ। जाइ छीयै सब फैमिली मिल क जाइ छीयै एक साथ।
हम्म।
ओर कहूं।
ठीक छै सब ठीक छै।
हँ।
श्यामा मंदिर अहाँ सब घूमो नय आबै छियै।
चाय एख्खन नय पिलयै, चाय आब पीबै सब आबै छथिन हमर ससुरसब तऽ
हँ -हमसब श्यामा माइ मंदिर घूमाबै छियै। आबै छी कहिओ काल कऽ।
ओ।
अहाँ सबके तऽ लऽग पड़ैत हैत।
हँ, हँ -लगे छै।
हँ, लग पडैत हेतय। हँ। ह आर कहु।
सब बढ़ियां छै।
हां सब कुशल मंगल। आब हमसब- आ एख्खन हमसब ब्रह्म पूजा के कुमैर ब-टुक खेबै।
हम की करबै। बच्चा सभके भी इहै मजा छैहे। हमहुूँ सब पहिले खाइ छलियै।
हँ।
अहां सब के श्यामा मन्दिर लग पडैयैऽ। देखि ने गे कहलियै। कहलकै हं। हं। हँऽबौआ सब छै। न हतऽ हल्ला करय छै। छोटछोट बौआसब छै। आर-आर कहू कि हाल समाचार?
ठीक छै।
आब तऽ टाइम खतमे होइ बला अय। और कहू?
सब बढ़िआं छै। अहाँ सब कुमाइर‌ बटटूक खाउ। सभ कियौ एन्जॉय करू।
उहै लय मन धिया- पुता। छै हम्मर अंगना मे।
हँ की करबै, बच्चा सबके ई रहै छै कुमाइर बटूकके। हमरो सब के पहिले रहै छलै, मर्आब आब लोक कुमाइर खोजै छै ने।
हँ तऽ उहै पर सब कहै छै कि हम ओत्त खैब तऽ हम ओत्त खैब। हँ आर कहू।
सब ठीक छै।
हुं
बट्टूकके जरूरत हैत तऽ लऽ जैब दू टा बट्टुक हमरा घरमे छय।
हँ
कुमैइर नय छै कुमाइर हमरा बेटी नय छै खाली दूग्गो बेटे छै।
हँ पता यैऽ। बट्टुक के कमी हेतय तऽ हम लऽ जैऽब।
हं ल जैब।
हँ आओर कहुं आय न अहाँ कहिया जुड़नऊ अय पर
परसूए
परसु हमहुँ परसुए जुड़नऊ हैं। हेलो हँ हमर भाय सब एलै यए कुमारि बटुक खाय लए।
ओ पढ़ाइ, लिखाइ केहेन चलै छै अहाँके
बढ़ियां सऽ, सब बढ़ियां छै।
त आब दसमीमे गेलियै।
नहि-नहि हम एखन नाइन्थे में गेलहुँ हैं।
एखन गेबे केलियै नाइन्थमे।
नहि-नहि हँ-हँ नाइन्थ मे गेबे केलियै यऽ। बारमां में हैलो। हं नाइन्थ मे गेबे केलियै यैं। हँ और कहुं आब टाइम खत्तम भऽ गेल, टाइम खत्तम।
ठीक छै रा